मस्तिस
नमस्ते नमस्ते का करै छियै
कुछ नहि सखी जरी बैसल रहै छियै ह दवाए खा के बैस तल रहै छिय सखी ओ यदि हमरा न बाल बड़ी झड़े छै तऽ वहि हम जड़ि डॉक्टर यहां गेले रहै छियै कलहे होमियोपैथिक दबाइ करै ले रहै छियै वही डॉक्टर देबे छै दवाइ तीन टाइम के तऽ वही पानी में डाल के लिक्विड जैसन रहे छै तऽ ओ डालके पन्द्रह बूंद तऽ दस बूंद ऐसे डालके पियए के रहे छै आओर बालो में लगाबे के रहै छै तऽ वही जड़ी ध्यान दे दे के पियए छियए और होमियोपेथिक में ते सखी बड़ी परहेज करे पड़े छै खट्टा नहि खाए-खाएब खाय पड़ै छै तब है जे कच्चा प्याज और लहसुन ई सब ना खाय पड़े छै
हूं
वही सब जडी़ कर के बैसल रहे छिए
तऽ तोहार बाल झड़ कम गेल छै
हँ सखी जड़ी सुनतो असर पड़े छै दवाइ के जड़ी कम झरे छै पहले तो एते झरे छै सखी की बतेइयो एक तो हमर बालो जड़ी कम छै और ओकरो में एते झड़े छै हमरा के तो चिन्ता हो जाइ छै कि कही हम गंजा तऽ नहि हो जाइ छिऐ हमर मइयो हमरा कहे छै बड़ी हमर माई ते बड़े दिने से कहे छै कि जाकऽ देखा लेबे जाकऽ देखा लेबए लेकिन की कहहिए सखी ए जरी पइसन के तंगी के वजह से न जाय रहे छिए तऽ फिर अब जड़ी सभ पैसा दू पैसा हाथमे ह आयल रहै छै तऽ सोचले रहै छिऐ कि जड़ देखा लेबे छियै खाली कहेके छै सखी होमियोपैथी परचा काटे मे तऽ तीस रुपआ लेवे छै लेकिन दवाइ तो पाँच सए छओ सए सात सौ के एकक सप्ताहमे छओ सौ छओ सौ लगै छै बड़ी पैसा के खर्च होबे छैे सखी पाइके
हँ कोइ चीजमे तऽ पैइसा बड्डी बेसी बेसी छै छी आ दबाइ उवाइ मे तऽ पैसा लगै करै छिए ना
हँ सखी सोचऽ ने सखी ई सब खान पान के वजह से ई सब होवे से पहले के समय मे बाल झड़े के कोयो समस्या सुनेमे आवे छै सखी लेकिन अब तो हं जने जन के ई समस्या होबै छै कि बाल झड़े छै की लड़कन की लड़की सबके ई समस्या हो होए छै सखी ए कुछ दिन पहिले समाचार मे देखाबै छै कि एगो बहुत बड़ा व्यापारी के बेटा रहै छे समझलऽ ने बहुते पै रहे छै ओकर हे जे ओकर शादी तय हो गेल रहै छै तऽ उ अपन होबे वाली पत्नी के साथ ओकर बर्थडे मनाबे लअ एगो कीला पे जाय छै आर लड़की जे है ओकरा धक का दे देवे छै मतलब मर्डर कर देवे छै तऽ बाद मे ओकर खुलासा होबे छै तऽ कहै छै कि लड़का के हे जे बाल ना रहे छै उ उ ना बाल लगाबे छै जेकर वजह से ई होवे छै बोलऽ तऽ सखी ई सब कोइ ओ ई सब कोई बात होबे छि कि केकरो बाल न रहे छै तऽ का ओकर जिए के हक न होबे छै
हं एकर से पहले भी तो एक बार एगो लड़की तऽ अपन मरदन के काट के तो ड्रममे ने भर देबे छै ने सीमेंट डाल के
हँ सखी आज कल तअ एते क्राइम होबे छै एते एते है जे ई सब समाचार सुनै छै कि लड़का लड़की के शादी बियाह करे के बड़ी डर हो जाइ छै लड़का लोग भी डरै छै कि बाप े बाप कही शादी के बाद हमर साथी हाद सहना हो जाइ छै आ लड़कियनो के साथ बड़ी अत्याचार होवे छै सखी अएं पहिले दहेज के नाम पे लड़की लोग के भी कोई जहड़ दे के मार देवे छै तऽ कोई है जे जला के मार देबै छै तऽ ई सब बहुते समाज मे कुरीति आ जाय छै सब बड़ी अत्यचार होव छै आज कल तो लोग इतना हैवान होवे छै कि ममता नाम के तो चीज एना छै सोचे तऽ सखी केकरो काट के ड्राम मे भर देना कितना निर्दयता के बात होवे छै
ओकर बाद उ लड़की तो दोसर लड़का के साथ तो भाग गेल छै नऽ
आजकल तो सखी बोलबे न करै सखी आजकल तो लोग अप्पन माय बापके इज्जत के बारेमे सोच बे न करै छै अऽ अंय लोग है जे कुछो कुछो कदम उठा लेवे छै जेकर मााय बाप के समाज मे एकदम माथा नीचे करे पढ़ै छै ई सबबतो बड़ी गलत तऽ बात छै सखी एं लोगन के पढ़ै लिखै भेजै छै तऽ आ ईसभ चीजमे अपन दिमाग लगा के अर अपन समाज मे नाम रोशन करे छै कि अपन माय बापके नाम मिट्टीमे मिला देबै छै ई तो बड़ी गलत बात छै सखी
अब तऽ सब पैसा के काम कमाल छै ने पैसा रहे छै त ओकर पास सब कोइ जाइ छै ओकरा ही पैसा नहि रहै छै तऽ उसके यहा तो कोई जेवे न करे छै
हँ सखी आजकल तो पायके अ हे जेे उम्म इज्जत छै जेकर पास पाइ छै ओकर पास लोग जाइ छै इज्जत करै छै जे गरीब लोगन होवै छै ओकर तो लोगन इज्जते न करे छै आजकल के समयमे कोए ओकर से नाता रिसता राखेत चाहबे नहि करै छै लेकिन हमर माँ ई कहै छै कि पर परिवारमे पाय न देखल जाय के चाही परिवार मे तो कहे छै कि प पाँच अंगुली पाचो एक समान तो न होवे छै ने तऽ उसी तरह है जे परिवार मे कोइ अमीरो होवे छै कोइ गरीबो होवे छै तऽ हमरा के पाइ से ओकर सोचै छै पढ़ै छै सब परिवार मे तऽ पैसा के बातेना होवे छै
हू
लेकिन एते नीक विचार सब के मन मे न न उ उठे छै सखी बहुत लोगन तऽ पाई से सम्मान करे छै
हू सब खाली बोले छै की तू बड़े निक छै‌ निक छै पीछे से तऽ सब खाली बुराइ करै छै ने
आजकल तऽ पाई के बिना यह सब चल एते न सखी लड़की लोग के एते पढ़ाबे पे जोर देबे छै पढ़ब लिखब लड़की लोक तो जरी अपन पैड़ पे ठाढ़ होवे छै अपन दुःख पैसा कमा आबै छै तऽ अपन परिवार के सही ढंग से चलाबै छै अपन बुतरू लोकके पढ़ाइ लिखाइके जे खर्च होबे छै उठाबै छै अभी के समय मे एते महंगाई भी बढ़ गेल ने सखी अब जने जना कमाय छै तऽ घरवो न चलै छै प पहिले पहले के समय में एक गोटा कमाय छै आ पांच लोग दस लोग बैठ के खाय छै लेकिन अब तऽ अब तो ओ जमाना नहि न छैे सखी अब तो एते तरह के खर्चा बढ़ गेल रहे छै कि एक इंसान कमाय छै तऽ ओते खर्चा कहाँ से उठाबे पाबै छै
हूँ महगाई भी तऽ खूब बड़ गइ छै न तो अब सब मिलके कमाओ आ सब मिल के खाओ एक आदमी के कमाइ छै तऽ घर चलबे नहि करै छै
ई तऽ बहुत नीके बात कहले छै सखी तऽ आदमी आजकल के हे जे महिला लोग भी ना सोचे छै कि हम दिन राति खाली घरे के काम करै छियै उखनो के लगै छै कि दू पैसा हाथ मे रहे छै हमनी अपन मनके करै छियै ई न कि हमरा हर पैसा हमरा के पाई के खातिर हर समय अपन पति से मांगे पढै छै तऽ महिला लोग भी सोच सोचे छै कि दू पैसा हम घर बैठल कमाइ छै त जरी हम अपन मन के करै छियै जे मन करै छै से खरीदे छियै
नै न अभी तऽ अ महगाइए बढ़े छै ने अभी तऽ सस्ता तोऽ कुछोबे न करै छै
हूँ अभी पढ़ायो लिखायो मे देखे छैे सखी कते पैसा खर्चा होवे छै एगो बुतरू के एडमिशन में एकक लाख खर्चा हो जाय छै हमर भायी के बेटा हमर भायी जे है अपन बे के एडमिशन करावे छै दिल्ली मे डी ए वी स्कूल मे तऽ कहे छै कि सत्तर अस्सी हजार तऽ खाली एडमिशने मे लगै छै
हँ आ बच्चा तऽ पढ़ै चाहै न पढ़े महने महने तो स्कूल मे तऽ पैसा दे वेके पड़े छै न
हँ सखी तऽ बोला सखी एगो जन्मौटी बच्चा पेते खर्च छै त आब एके आदमी कमाबै छै आजकल तऽ यही चलते सखी सब बहुत सारा बच्चा लोग भी नहि रखे छै जादे से जदे दू गो बच्चा रखै छै काहेकि कहे छै कि आजकल बाल बच्चा पे बड़ी खर्चा होवे छै पढ़ाइ लिखाइ कपड़ा लत्ता आजकल तो बचपनो एते फैशन वाला हो गेल रहे छै कि दुए तीन साल मे कहै छै हम ई कपड़ा न पहिनब हम ई कपड़ा न पहिनब अपन पसन्दसँ कपड़ा पहिनै छै
हँ थिक छ कामया अगर बाद मे करब की
ठीक ह सखी ठीक
छै प्रणाम